ठीक अछि अपन बताउ अहाँकेँ हाल चाल
हम हमहूँ सब ठीक छिये अहाँ कतऽ सँ छियै
हम मधुबनी जी
मधुबनी मऽ सब कोय रहै छियै अहाँ सब अपन पूरा परिवार संगे
माँ सब तऽ गाँव मऽ रहे छथिन हम बस पढ़ाई केँ लेल मधुबनी मे रहि रहल छियै जी जी हमर तऽ ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेल अछि आगे केँ कोर्स कऽ रहल छिये
अच्छऽ
जी
तऽ आइ अपना सब गप्प करब पाबैन पर
अच्छऽ अच्छऽ
अखैन तऽ अहाँ कऽ पाबैन कऽ बारे मऽ तखन तऽ बहुत किछ नय बुझल हैत
जी
त्यो पाबेन के ब सुनने त हेबे करबे आपन सबके जे होइत छे से गपशप त होइते रहे छे
औचि
एखन त पाबे अपना सबके अब रहल अई सावन सोन मास अब गेल सोन मास पहिने त ई सोमवारी करेए सब
जी
चार टा पाँच टा कते गोटा पूर्णिमा हिसाब से केलक ओर कतेक गोटा संकरेत हिसाब से करेत छे त अपना सब के पूर्णिमा स संक्रत दुनू अपना सबके विशेषता मे तऽ संकराइते छै।
जी सकरानति छ पूर्णिमा हँ।
नासब दुनु गप मानय छिए। अपना सबमे जेनाकि प्रतिस्नान ईसभ जे भेल से बेसी गोटा सक्रान्ते हिसाबसँ करैत छथि।
जी
आ ओर ई पाबेन जे पाबेन जे होइय से पाबेन पूर्णिमा हिसाब से होइ छे तिथि हिसाब से होइ छे जेना कि एखन मधुश्रावणी आब गेले हे
जी
ओकरा सकरेत सेत छीये उकरा सोन हिसाब सकतिसँ छै लेकिन ओकरा पूर्णिमा हिसाबसँ तिथ हिसाबसँ होइ छै।
पूर्णिमा हिसाबसँ ने।
पूर्णिमा हिसाबसँ ओकरा तीथसँ होइ छै जेना पञ्चमीसँ शुरू भेल। संक्रानति पैरे जाइ छै।
अच्छा-अच्छा।
आ पञ्चमी सँ शुरू भेल ओर तृतीया के खतम होइ छै।
जी-जी।
दनका पनि रहै छै त। का बियाह भेल रहै छनि नव-नव। तऽ हुनका लेल ई बहुत विशेष पाबैन छनि।
हँ मधु मधुश्रामणी।
बहुत विशेष पाबनि छनि ओहि मे जेनाकि पन्द्रह दिन साग नय खाइत छै।
बिना नमकके खानो खायएल जाइत छै ने।
बिना नूनके खेनाइ हमरा सभमे नहि खाइत छै लेकिन खाइत छै। कते गोटा मे बिना ह बिना नून के। खेनाइ खायल जाय छै लेकिन हमरा सब के जे होइ छै सबके कनि-कनि। विधमे अंतर हो जाइ छै।
अह कछु ने कछु फर्क पड़ि जाइ छै।
बहुत हँ तऽ हमरा सभके जेनाकि नून नय बारै छै। लेकिन पन्द्रह दिन जेना साग नय खायत माछ नय खत मासु नय खायत। प्याज-लसुन नय खायत।
तऽ सावन तऽ। सावनमे तऽ हमस पूरे महिने जे छै ने माछ मछली ई सब किछु नय लहसुन प्याज किछु नय खेलहुँ हँ।
से तऽ आब भऽ गेलै हेँ।
जी।
जे नयापर जे ई एलै हेँ ने तऽ से अहाँके बहुत गोटा सभ आब हमहूँसभ नहि खाइत छी।
हमहुँ सब नय
लेकिन पहिने अपना सब कऽ मिथिला मऽ माछ कोनो चीजमे नय बारल जाइ छलै।
माछ केँ तऽ बहुतेक शुभ मानल जाइ छै।
बहुत सुभ मानव दशमियो भेल तऽ अपना सभ केँ माछ खेबे करू। जरूरी कहल जाइ छै। गृहस्थ आश्रम मे अहाँकेँ माछ खेनाइ बहुत जरूरी छै।
जी
आओर जेनाकि अष्टमी केँ दिन जे बलि प्रदान पड़ै छै
तऽ अष्टमी दिन से प्रसाद हुनकर खाएल जाइ छै।
प्रसाद खायल जाइ छै भइर दिन व्रत करू आ राइतमे प्रसाद खाउ ई मिथिलेटामे होइ छै आओर कतहु आनठाम नय छै ई चीज
मिथिला मे
जे भैर दिन व्रत कऽ लिअ आ राइतमे माछ माउस खा लिअ
जी
ई मिथिलेटा केँ छै
आ जी
तैय दुआरे आन जाइत सभ कहत कि जे मिथिला कऽ हम ई माछ जे भेल से अहाँ कऽ अथी कऽ पाइनक फल भेल
जी हँ मिथिला केँ बहुते अच्छऽ -अच्छऽ
जे अपन सभक निन्दा कैल जाइय जे ओकरा सभ केँ माछ सब चीज मे खेबे करत दसमीमे कतहु कोइ माछ खाय हे आब अपनो सभ केँ बहुत गोटा नय खाइ यऽ नया पर पूरा सावन नय खेलक पूरा दशमी नय खेलक
जी कातिको मास मे नय खैल जाइ छै बहुत लोक नय करै छै हँ जी माघो मे नय खैल जाइ छै सही बात छै बहुत लोक आब जे छै बारने जाइ छै ई सब चीज
बहुत गोटा आब बहुत गोटा माछ खाइतो नय अछि
जी
लेकिन तैयो अपना सभ केँ जे छै जे एखनो तक ई चीज तऽ छैहे नऽ जे माछ शुभ भेल
माछ कऽ बहुतेक शुभ मानल जाइ छै आओर लोग कहे छै जे माछ एनाइयो लेकिन माछ केँ सब चीज मे देखल जाय तऽ माछे केँ शुभ मानल जाइ छै शादियो विवाह भेल तऽ माछ केँ सबसे पहिले जे छै कोबर मे देखायल गेल लड़की केँ हँ जी
पहिने माछे ओकरा कटाउल जाइ छै कनि कनि बीध केँ अन्तर होइ छै अपना सब मऽ जेनाकि मधुश्रावणी एखन एलै हेँ तऽ मधुश्रावणीमे होइ छै जे ई पन्द्रह दिन तक साग बादाम ईसभ तऽ नहिए खेलक आओर साँझ केँ सब फूल लोढ़लक
जी
आ मधुश्रावणीसँ पैंचमीसँ एक दिन पहिने गोरी बनै छथिन
अच्छऽ अच्छऽ
ओना कहै छै जे सासुर से भार अबे छै ते वएह खेनाई पन्द्रह दिन खाय छै सासुरे वला कपड़ा पहिर के
जी जी हँ सही
लेकिन आब की छै जे सभ तते तते दूरमे रहै छै त पाइये पठा दै छै तऽ कतसँ सासुरके अन्न खेतै अन्न तऽ नहिरे के खेतै लेकिन अय मे सासुरे के भारक प्रचिद्ध मानल गेलै ह
हनियम मानल छै जे सासुर से आबै छै
सासुरे से अबै छै उएह पहिर के पूजा केलक उएह खेनाइ खेलक
लेकिन से सभ होइ नहि छै ओते ओते केना सम्भव नय छै
आब सम्भवे नहि रहलै पहिले जेना कुछो
आब ओ भाड़ दौड़ एक ठाम रहै नय ने छै आब तऽ कते गोटाके देखबै जे पहिल दिन पूजा केलक चैल गेल फेर अहाँके अन्तिम दिन एल फेर पूजा केलक फेर चैल गेल
जी
लेकिन जे छै अपना सभके जे ई पर्व मानल गेल हेन से बहुत पैघ छै बहुत विशेषता छै
बहुत प्रसिद्ध छै ई पर्व
बहुत मिथिलाके सभ करिते अछि अपनासभमे जते गोटा छी से आओर एकर बाद इहो छै जे नव कनिआँ तऽ करिते छथि हमरो सबके जे एते दिन भ गेल त ओ बियाह भेल तहिया से ई पाबनि शुरू भ गेल
अच्छा अच्छा
जेनाकि पंचमी के दिन हमरा सबके खीर घुर जौर बनै छै से सब दिन बनबे कैल खीर घोर जौर नीम के पात खाउ ओइ दिन नेबो खाउ दारिम खाउ तकर बाद से ई जे की कहै छै आमके गुठरीके जे होइ छै
आ जे
ओकरो किछ कहै छै नाम बिसरै छिये
आम पकबा छा
पखुआ खाउ त ई पञ्चमी दिन अपनो सब खाइते छी आ एहिमे नव कनिआमे होइ छै जे एक दिन पहिने गौरी बनल अगर अहाँ के नैहर में छी त सासु र से भार अगर नहि आयल पाय आयल त नैहर सासुर दुनू ठाम के बनल गौरी
अच्छा
आ ओकरा दुनू के पूजा भेल नाग के बेसी विशेषता छै अयमे पूरा नागे के बनल तकर बादसँ मैना नागेके पूजा होइ छनि मैना पात पर नाग लिखल गेल एक साए आठटा चारिटा मैना पात रहल कियाकि एकटा नैहर दिस से एकटा दूटा नैहर दिस से त सासुर दिस भार आयल अछि तखन त दुएटा पातपर लिखायल भाड़ नहि आयेल अछि त चारिटा पात पर लिखायेत
अच्छा अच्छा
एकटा पर सिन्दूर पिठार सेहो लिखाइ छै और एक एकटा पर काजर आओर चा-चानन से लिखै छै
अच्छा
ओइमे तकर बाद नीम पातके बहुत प्रधानता देल गेलै हेन एहिमे नीमके पात राखल जाइ छै मेहदी राखल जाइ छै सभ मेंहदी लगैलक
अच्छा
आ ओहि दिनसँ जे पूजा भेल तऽ कनियाँ खोइछ लऽ कऽ नव साड़ी पहिर कऽ बैसलैथि पूजा भेल आठटा नओटा गीते भेल
हूँ अच्छा
गीत भेल गौड़ी गीत भेल विषहारा गीत भेल पाबनि गीत भेल कोबर भेल मेहेशवाणी भेल एना कऽ कऽ के आठटा नोटा अहाँ दिनोमे गीत भेल फेर रातिमे गीत भेल बिन्नी सब दिन सुनू एहिमे बनियोके बड्ड प्रधानता छै खिस्सा तऽ छैहे एकटाके खिस्सा ओहिमे लिख लिखल छै पहिल दिन दोसर दिन तेसर दिन किताबमे सब दिन सभ तरहके अहाँ खिस्सा कहियौ आ बिन्नी जे छै से तीन बेरके सभदिन पढ़बाके छै
अच्छा एते कुछ काएल जाइ छै नऽ
कथि
मतलब अतेक नियम छै ई सब
बहुत बहुत नियम छै आ ओ कनिआँ ओ साड़ी फेर पूजा कऽके फेर खोलि कऽ राखि लेतथि पूरा कपड़ा अपन साड़ी साया ब्लाउज फेर दोसर दिन उहाए पहिर कऽ करबाक छनि हुनका पन्द्रहो दिन चौदह दिन पन्द्रह दिन तऽ अंतिमे भऽ जाइ छनि पन्द्रहम दिन तऽ फेरो नब नबका कपड़ा पहिरती आ ओ साड़ी जे रहै छै ओ साड़ी फेर कनियां नहि पहिरै छथिन हुनकर साउस रहलखिन तऽ साउस पहिरलेथि माए रहलखिन तऽ माए पहिरलेथि या बहिन भौजी जे रहलैथ
जे घरमे अपन सदस्य रहलेथि ओ पहिरलेथि ने
जे हाँ जे अपन रहलेथि से अपन पहिरलेथि फेर ओहि बड़ो नहि देखै छै
अच्छा ओ साड़ी बरो नहि देखै छथिन
छै किनको यदि बर एलखिन बीचमे तऽ ओकरा ओहर पहिने तऽ अलग अलग अलग घर रहै छलै भगवती घर अलग अछि तऽ ओहि घर जेबे किया करता बरऽ
अच्छा
आब तऽ से नहि छै छोट घर रहे छै सबके आब एते घर कतऽ भेट ते जे अलग सेँ एकटा घरमे मतलब पूजा हेतै से तऽ रहै नहि छै दूटा तीनटा घर अछि अहाँके ओहिमे अहाँके ओकरा व्यवस्था करबऽ पड़त ओहि ओहिीमे करऽ पड़ै छै तऽ बरऽ जे एयलैथ तऽ ओकरा पर्दासँ झाँपि दियौ
अच्छा
ओ मतलब कि पन्द्रहमे दिन देखतैथ ओहि कालमे जे पूजा पर बैसलथि तऽ ओहि कालमे देखतथि
ह-ओ
आ बोड़ो के विध होइ छैन सिन्दूरदान होइ छै सिन्दूरदान के बड़ महत्व छै एहिमें
अच्छा ई सब में
तकर बाद से बर के एतऽ पाछू में बैसलेथ गीतनाद भेलेन खूब गाइरो सुनैत छैथ बड़ ओयमे
अच्छा अच्छा एते कुछ होइ छै ने
बहुत ओयमे गीत मे बहुत गैर तैर बर के खूब सुनाइल जाइ छैन तकर बाद ओ जे कलश राखल जाइ छै ओयमे जयन्ती छिटल रहैत छै ओ जयन्ती कटैत छैथ तखन हुनका साउस सास सुर बंग रहला बड़ तऽ साउस जेठ साउस सरहोइज जते जे रहलखिन पितिया साउस ददिया साउस मसिया साउस सभ इनाम दै छथिन बर कऽ
अच्छा
आ नय यदि कनिआँके सासुरेमे भेलेन बोड़ के इनामो भेटैत छैन आर जे नय यदि हुनका बड़ के अपने घर मे भेलेन तैयो हुनकर माय बहिन भौजी मौसी नानी सब तऽ बड़ो के छैय छी कनिआँ के छैय तऽ बड़ोके छैय तऽ ओ सब अहाँके सब इनाम दै छथिन
अच्छा
तकर बाद बड़ ओय दिन माछ ताछ खा सकैत छैथ इनामो भेट जाइत छैन बड़ माछ खा सकैत छैथ ओय दिन लेकिन कनिआ नय खेथिन कनिया ईहब खेते ओय दिन अनोना कयल जाइ छै अपना सभके
की
कनिआं अनूना केलक
अच्छा अच्छा
पंन्द्रहो दिन अनुना करै छेथ दिनका मे तिनका मे तऽ कोनो बाते नय आदते रहैत छैन पन्द्रह दिनका